हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हाल चाल
सब ठीक छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे डिजिटल दुनिया आइ हम सभक जीवनक लगभग हर हिस्सा बने गेल छी
बिलकुल जी क्य कि मोबाइल इन्टरनेट आ सोशल मीडिया बिना अजूक जीवन कल्पना करनाय कठिन छै
ह सच कहू तो काल्हि हम देखलहुँ जे लोकसभ उठिते पहिल काम मोबाइल देखने करै छथिन
हँ ओ ई आदत धीरे धीरे जीवन शैली के बहुत बदलि रहल छथि।
कल्ही हम एक रिपोर्ट पढ़लहुँ जे लोग दिनक बहुत रास समय सोशल मीडिया पर भितबैत छथि।
ई बात सही अछि कियाकि मनोरञ्जन आऔर जानकारी दुनू एकही जगह उपलब्ध छैय।
हमरा लगैत अछि जे सोशल मीडिया जानकारीक बहुते ई स्रोत बनि गेल अछि।
बिल्कुल मुदा एहिमे गलत जानकारीक समस्या सेहो रहैत अछि।
सच कहू तो हर चीजक लाभ आ हानि दुनू होइत अछि।
हँ कियकि उपयोग करबाक तरीका पर सब किछु निर्भर करैत अछि।
काल्हि हम देखलहु जे बहुत रास विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मसँ पढ़ाइ कल रहल छला।
ई बहुत अच्छा बदलाब अछि कीआकि शिक्षाअब सीमित नही रहल।
हमरा लगैत अछी जे डिजिटल दुनिया शिक्षा के बहुत आसान बना देेलक अछि।
बिलकुल जखन चाही तखन ज्ञान तुरन्त प्राप्त कयल जा सकैत अछि।
सच कहू तो सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन बनी गेल खी।
हँ ई संञचार प्रचार ओ जानकारी साझा करबा लेल बहुत उपयोगी अछी।
काल्हिी हम सुनलहु जे बहुत रास व्यवसा सोशल मीडिया पर सफल भए रहल अछि।
ई डजिटल मार्केटंग प्रभाव देखाबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे आने वाला समय मे हर क्षेत्र डिजिटल होयत।
बिलकुल तीनकिंग पढ़ाइ व्यापारो स्वास्थ्य सभमे डिजिटल सिस्टम बनत।
सच कहू तऽ डिजिटल दुनियामे सुरक्षा सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि।
हँ किया कि डेटा चोरी ओ साइबर अपराधक जोखीम सेहो बढ़ि गेल अछि।
हमरा विश्वास अछि जे जम सही उपयोग कयल जाय त डिजिटल दुनिया बहुत लाभधायक अछि।
बिलकुल जी ओ जो गलत उपयोग होएत तो नुकसान सेहो भय सकैत अछि।
सही कहलियए जी। डीजिटल दुनिया आधुनिक युगके सबसे शक्तिशाली आविष्कार सबहक में से एक अछि। जे मानव जीवन के तेज आसान आ जुड़ल बना देलक अछि। मुदा एकर सही उपयोग संन्तुलन आ सुरक्षा ध्यान मे रखनाइ बहुत जरूरी अछि। ताकि ई तकनीक मानव समाजक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकै।
बिलकुल बिलकुल कालहि हम सोचैत छलहुँ जे डिजिटल दुनिया में अब हर आदमी एक छोट मीडिया बनि गेल अछि।
बिलकुल जी कियकि अब कोनो भी विव्यक्त अपन विचार वडियो आर फोटो पूरा दुनियाक संग साजा कहि सकैत अछि।
सच कहू तऽ ई बहुत पेक शक्ति अछि। मुदा एकर जिम्ममेदारी सेहो ओतेक जरुरी अछि।
हँ कियाकि गलत जानकारी बहुत तेजी स फैल सकैत अछि।
कालहि हम पढ़लु जे एक झूठा खबर सेकेंड में लाखो लोग तक पहुँची सकैत अछि।
ई सोशल मीडिया केर सबसँ पैघ चुनौती शसँ एक अछि।
हमरा लगैत अछि जे लोकसभके डिजिटल साक्षरता सिखबाक बहुत जरूरी अछि।
बिलकुल किया की सही आ गलत जानकारी में फर्क बुझनाइ जरुररी अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोक बिना जाँचकेल किछु भी शेयर कर दैत छथि।
हँ आ एहि संग समाज मे भ्रम फैली जाइत अछि।
काल्हि हम देखलहुँ जे कतेको अभियान सोशल मीडियामे बहुत तेज सफल भए गेल।
ई सकारात्मक उपयोगक उदाहरण अछि।
हमरा लगैत अछि जे सोशल मीडिया सामाजिक बदलावमे सेहो मददगार भऽ सकैत अछि।
बिलकुल कियकि ई लोकक आवाज बनि सकैत अछि।
सच कहू तो कतेको कलाकार ओ छोटे क्रियटा लेल ई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अछि।
हँ आपत्ति पर देखब लेल बड़े संसाधनक जरूरत काम भेल गेल अछि।
काली हम देखलु जे एक छोट गामक लड़का अपन वीडियो से प्रसिद्ध भये गेल।
ई डिजिटल दुनिआ केर सभसँ रोचक पक्ष अछि।
हमरा लगैत अछि जे ई समान वसर देबाक माध्यम बनि सकैत अछि।
बिलकुल जंग सही उपयोग कयल जा तभी ई जीवन बदलि सकैत अछि।
सच कहू तो स्क्रीन टाइम सेहो एक समस्या बनि रहल अछि।
हँ अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य आ मानसिक स्थिति पर असर कर सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे संतुलन बहुत जरूरी अछि।
बिलकुल तकनीक के नियंत्रण करबाक चाही तकनीक स नियंत्रित नही होबाक चाही।
सहि कहलीयै जी। डिजिटल दुनिया आधुनिक युगक सभसँ शक्तिशाली माध्यम अछि। जे जानकारी शिक्षा व्यापार ओ संञ्चार के बहुत तेज बना देलक अछि। मुदा एकर जिम्मेदार उपयोग समयक सन्तुलनओ सही समझ बहुत जरूरी अछि। ताकि तकनीक मानव जीवनके सकारात्मक दिशामे आगे बढ़ा सकै।
जी काली हम सोचैत छलहुँ जे डिजिटल दुनियामे गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण विषय बनि गेले अछि।
बिलकुल सही कलियै जी कियाकि आजुक समय मे हमर डेटा बहुत आसानी से अनलइन स्टोर ओ शेयर भ जाइत अछि।
सच कहू तो बहुत लोक बिना सोचले अपन निजी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली दैत अछि।
हँ ओ एहि से कई बेर सइबर अपराधक खतरा बढ़ि जाइत अछि।
कायलही हम पढ़लहुँ जे बहुत रास लोग फिशिंग आ हैकिंग केर शिकार भेल जाइत छथि।
हँ ई बहुत गंभीर समस्या अछि। कियाकि डिजिटल सुरक्षा एखनो सबहक लेल मजबूत नहि अछि।
हमरा लगैत अछि जे पासवर्ड आ सू सेटंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी अछि।
बिलकुल सही कहलीयै स्ट्रोंग पासवर्ड ओ टू स्टेप भेरिफिकेशन बहुत मदद करैत अछि।
सच कहू त डिजिटल दुनिया में हर क्लिक सोची के करबाक चाही।
हँ कियाकि एक गलती बहुत पैघ नुकसान करी सकैत अछि।
काल्हि हम देखलहु जे कतेको कंपनी साइबर सुरक्षा पर बहुत निवेश करि रहल अछि।
ई बहुत अच्छा संकेत अछि कियाकि भविष्य पूरी तरह डिजिटल होइ जा रहल अछि।
हमरा लगैत अछि जे एई आ साइबर सिक्यरिटी मिलीके सिस्टम के सुरक्षित बना सकैत अछि।
हँ बिलकुल सही कहलियै यह सस्पिशियस एक्टिविटी के जल्दी पड़ी पकरी सकैत अछि।
सच कहू तऽ डीजिटल दुनियामे फेक प्रोफाइल सेहो बढ़द बढ़ी रहल अछि।
हँ ओ एहि से भरोसा बनौनाइ कठिन भए जाइत अछि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भविष्यमे डिजिटल आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण होयत।
हँ बिलकुल सही कहलियए एक सुरक्षित डीजिटल आइडेंटिटी बिना बहुत राज सेवाक उपयोग कठिन भइ जायत।
हमरा लगैत अछि जे डिजिटल शिक्षा हर व्यक्ति लेल जरूर अछि।
हँ कियाक बिना ज्ञानक डिजिटल सुर दुनियामे सुरक्षित रहनाय मुश्किल अछि।
सच कहू तो बच्चा सब सेहो अजुक समय मे इंटरनट उपयोग करैत छथि।
एहि लेल पेरेन्ट्सल कंट्रोल आर गाइडेंस बहुत जरूरी अछि।
हमरा विश्वास अछि जे जोन सही नियम आ समझ होइत त डिजिटल दुनिया बहुत सुरक्षित भइ सकैत अछि।
बिलकुल जी ओ जो लापरवाही होयत ई बहुत जोखिम पूर्ण बनी सकैत अछि।
सही कहिलियए जि। डिजिटल दुनिया आधुनिक जीवनक एक एकन शक्तिशाली प्रणाली अछि। जे मानव जीवन के तेज सुविधाजनक आ कनेक्टेड बना देल अछि। मुदा एके साथ प्राइवसी साइबर सिक्यरिटी अवरनेस आ जिम्मेदारीक सही समझ अत्यत आवश्यक अछि। ताकि ई तकनीक समाज लेल तुरक्षा विकास आ अवसरक अबसाधन बन स‌कै।
बिलकुल बिलकुल जी कालहि हम सोचैत छलहुँ जे आने वाला समय मे आर्टिफिशियल रियलिटी ओ मेटावर्स डिजिटल दुनिया के आओर बदली देत।
बिलकुल जी किया की एहन तकनीक सङ्ग हम वर्चुअल दुनिआँमे असली जेकाँ अनुभव कइ सकब।
सच कहूं तो कालहि हम एक वीडियो देखलूं जाहिमे लोक जीयर चश्मा लगा कऽ इसकुल क्लास अटेंड करि रहल छल।
ई बहुत रोचक अछि किएकि शिक्षामे ई एक नव क्रान्ति बनी सकैत अछी।
हमरा लगैत अछि जे आनेवाला समयमे कामक तरिका सेओ पूरीतल बदले जायत
हँ बहुत रास नौकरी गैर संग डिजिटल रूप मे कैल जायत।
काली हम पढ़लहुँ जे रिमोट वर्क अब एक नया सामान्य बनी रहल अछी।
बिलकुल इंटरनेट आ डिजिटल टूल्स ईही परिवर्तन के सम्भव बना रहल अछि।
सच कहू तऽ डिजिटल दुनिया मानवक स्वतंत्रता सेहो बढ़ा रहल अछि।
हँ मुदा एहि संग जिम्मेदारी सेहो बढ़ि जाइत अछि।
कालहि हम देखलुं जे ऑनलाइन मीटिंग ओ वीडियो कॉल अब हर ऑफिसक हिस्सा बनि गेल अछि।
ई समय आ यात्रा दुनू बचाबे में मदद
हमरा लगैत अछि जे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा के ग्लोबल बना देलक अछि।
बिलकुल आप कोनो देशक विद्यार्थी दोसरक तेसरक क्लास मे सीख सकेत अछी
सच कहू तऽ डिजिटल दुनिया क्रिएटिविटी के बहुत बढ़ावा देलक अछि
हँ वीडियो एडिटिंग एनिमेशन आ कन्टेन्ट क्रिएशन आब सभक लेल खुलल अछि
कालीह हमे एक छोटे क्रियेटर कहानी स देखलु जे सोशल मीडिया से प्रसिद्ध भय गेल
ई बात वेद अछि जे टैलेंट आब कहीं सग भी उभरी सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे आने वाला समय मे डिजिटल इकोनोमी बहुत मजबूत होएत
बिलकुल ऑनलाइन बिजनेस आ फ्रीलेंसिंग बहुत तेजी स बढ़ि रहल अछि
सच कहू त डिजिटल दु